लो
जय झूलेलाल करन जी कहिड़ो हाल आए?
जय झूलेलाल पर मां त करन कोन पयो ॻाल्हायां मां त भुॻिड़ो मल पियो ॻाल्हायां।
भुगड़ो मल अच्छा हा।
मुंजो नालो विसारे वियो छा?
अरे सची ता चओ ॿुढापो अची वियो आहे न त नाला विसरी त वञा। अ मतलब हिकिड़ी धीउ के ॿिए जे नाले सां ॿिए हुन पहिरी वारारे जे नाले सां ई ई चवंदी आयान त ॿार उहे चवंदा आहिनि हुन खे वधीक ता भायो इन करे मुंहिंजो नालो ई विसरी आयो त स तव्हांसां गॾु बि इहो थिया हा भाऊ भुगड़ा मल जी कहिड़ो हाल आहे हाणे ॿुधायो हाणे
बस हा मां तव्हांखे प पंहिंजो पूरो नालो ॿुधायां। मुंहिंजो पूरो नालो आहे भुॻड़ो म, मिर्चो मल, लुंडी रमाणी।
एॾो वॾो भई मां त विसरी वेंदमि वरी। अॻ वाट में ही मूखे भुलण जी प्रोब्लेम आहे नालो याद हाणो हेॾो लंबो ॿुधायो त, त असुल कोन याद ईंदो
त कापी में लिखी छॾो, वॾे में वॾो नालो आहे।
रामाणी नाले सां ई पो सॾियां तव्हां खे?
न न न न मूंखे भुॻिड़ा ॾाढा वणंदा आहिनि। तही मुंहिंजो नालो पइजी वियो भुॻड़ो मल।
अच्छा अच्छा।
तव्हांखे कहिड़ी शइ वणंदी आहे?
मूंखे त खाइण में मतलब तव्हां ड्राए स्नैक्स में था पुछो मेन कोर्स में ता पुछो की स्नैक्स में था पुछो कहिमे तां पुछो हू ॿुधायो पहिरीं त ॿुधाया।
जेको मर्ज़ी ॿुधाए छॾो। मा त वांदो ही आहियां तव्हांजूं ॻाल्हियूं ॿुधंदुसि ऐं, टाइम पास कंदुसि।
अच्छा अच्छा त तव्हां भुॻड़ा खाई पेट भरे वेठा आहियो हाणे बस फ्री आहियो।
हा भुॻड़ो मल खाए वेठो आहे भुॻड़ो आफ्रियल आहे पेट। हाणे तव्हांजी ॿुधंदो ॻाल्हियूं।
सई सई ॾिसो मां सिंधी आहियां त मूंखे नेरनि में दाल पकवान मिली वञे, कोकी मिली वञे मज़ो अची वेंदो आहे। ऐं उअ त सेयूं पिययूं बि खाईंदा आहियूं। अ कंहिं महिल आलू टूक ठही वेंदा आहिनि सयुनि सां गॾु पर दाल। पकवान मुंहिंजो फेवरेट आहे नेरनि में ॻाल्ह कयां मंझंदि जी मानीअ जी त ॾिसो सना पकोड़ा मां शाम जो खाई वठंदी आहिया ॾींहं जो मिलन तॾ वणंदा आहिन भीह वारा पकोड़ा पकोड़ा त साई भाॼी पुलाव जी बि ॻाल्हि कयां त असां अम हू भी ॾींहं जो केमल ठही थो वञे केमल रात जो खाई वठु। त सिंधियुनि जो त पंहिंजो ई साई भाॾी पुलाव मशहूर आहे उह तव्हां खाई ॾिठो तव भुॻड़ो मल जी?
छा?
साई भाॼी पुलाव
हा साई भाॼी खाधलु आहे तव्हांखे बेसणी भाॼी वणे थी
अरे बेसणी भाॼी त मुंहिंजे घोट खे तमामु वणंदी आहे। मुंहिंजी ससु तमामु सुठी ठाहिंदी आ, मुहिंजे हथनि जी एतरी सुठी न ठहंदी
पो तव्हांजो नालो रखियां बेसणी कुंआर?
मूंखे अचे ई नथा इन नाले सां कहिड़ो फ़ाइदो थींदो हो
ख़ुशी मिलंदी, लॻंदो त सही रोज बेसणी भाॼी खायूं था ऐं बेसणी कुवारं खे यादि था कयूं
ठीकु आहे इहो तां सही तरीक़ो ॿुधायो आ हाणे मा बि
हाणे विस्पति जी कथा कंदा न त पो भुॻड़े मल खे यादि कजो
हुअ त मूंखे बड़ ज़बान यादि आहे विस्पति जी कथा सिंधीअ में चवंदा त त तव्हांखे थोड़ी ॿुधाए बि रखंदमि
हा कहाणी विसरी वई आहे वरी ॿुधाइजो
हा असुल वॾी कथा उनमें इहो ई मुहाॻ लिखलु हुन सां ई शुरुआत हुई त असांखे नंढे हूंदे खां ई मु हिकु साहूकार हूंदो हो सदाईं माल सुआव जा गोराबि भराए वापार करण लाइ परदेस वेंदो हो हुन जी ज़ाल ॿे स्वभाव जी हुई हुनखे दान कई ॾिसंदे पई दिलि में सड़ंदी हुई, हिन जी ख़बर शाहूकार खे कान हूंदी हुई
त ही तव्हांखे कीअं ख़बर त भई शाहूकार खे ख़बर कान हुई, छा ख़बर हुनखे पतो हुजे आ
की ज़ाल सड़े पई दान कंदो ॾिस
हा सभिनी मर्दनि खे ख़बर हूंदी आहे त ज़ाल सड़ेलियूं हूंदियूं आहिनि बसि केंखे चवण जी हिम्मत न हूंदी आहे
कथा में ईंअं लिखियल आहे तॾहिं त मूंखे रटियल आहे हू त पो तव्हां लेखक खे वञी चओ
न, न इहा त आखाणी आहे न सुवाल त करणु खपजनि
हा, त मां लेखक ख कंदमि की भई भुॻड़े मल जो सुवाल आयो आ
कहाणी बीहर शुरू कयो
मूंखे बेसणी भाॼी खाई करे लज़त हुनजी यादि आई हाणे तव्हां नालो यादि ॾियारो मां खाधे जी ॻाल्ह कन्टीनियू कंदमि त मुंहिंजी ससु जे हथ जी जेका बेसणी भाॼी आहे न तमामु, तमामु टेस्टी सवादी ठहंदी आहे त असां बरेली वञी रहिया आहियूं उते वञी खाईं दासी
ईंअं मञी वठां त बेसणी भाॼी तव्हांजे घर सुवादी ठहे थी
त तव्हांखे फोटा मोकिलींदम हा हा हा हा तव्हां हिकु पो जड़े त तव्हां जो बरेली चक्कर लॻे या दिल्ली पासे अचो त तव्हांखे बि ज़रूर खारंइदम असीं
हा इहा कई न ॻाल्हि, हाण ॾिठव न, हाण पतो लॻंदो न मां ईंदुस खाइण जे लाइ मूंखे त मुफ़्त में दावत खपे मा त माण्हून, माण्हू न बि ॾींहनि त बि नींढूं वठंदो आहियां माण्हुनि खां
त इहो त पंहिंजे पाई जी निशानी आहे न, धारियुनि खे थोड़े ई ईंए हक़ सां चए बो आहे की असां बि अचूं था खायण ही त पंहिंजा माण्हू ईंअं चवंदा आहिनि त सुठी ॻाल्हि आहे तव्हां जॾहिं बि अचो मोस्ट वेलकम तव्हां त नंढा भा आहियो असां तव्हां जा त तांखे त सदाईं, सदाईं कुर्बायती कोठ आहे
ठीकु आहे, ॿियो छा, छा ठाहींदा पो मानीअ में
ॾिसो सिंधी खाधा तव्हांखे वणंदा आहिनि या गॾो-गॾु ॿियो बि कुझु हले त उहो ई तांजी पसंदि, न असां भई वैस वैषनो माण्हू आहियूं ही गैर वैषनू खाधा न ठहंदा आहिनि असांजे घर त तव्हांखे ही इहे वणंदियूं आहिनि शयूं
हा, मां त मच्छी सां गॾु भुॻिड़ा खाईंदो आहियां
मच्छी सां गॾु भुॻिड़ा, तव्हांजो नालो भुॻिड़ो त भुॻिड़ा हर हंद था अची वञनि तव्हांजी पेंशन बि भुॻणनि जेतिरी आहे मूं ॿुधो
हा, बस भुॻड़े मल जी भुॻड़नि जेतिरी पेंशन हंघंदे माल खाए थो भुॻड़ा, मुटंदे माल खाए थो भुॻड़ा सुम्हंदे माल खाए थो भुॻिड़ा बेसणी भाॼी सां गॾु बि खाए थो भुॻिड़ा
ही त लाइफ़ ई भुॻड़ा ठही वई आ ह ना
त ही त नालो रखियो आहे भुॻड़ो मल
हा, सही ता चओ, सही ता चओ
तां पंहिंजी ॿुधायो भुॻड़े मल खे छॾो
हा, हा मां चयो पे की अं मूंखे बि पुलाव, साईभाॼी, बेसणी भाॼी, सिंधी कढ़ी की चांवर तमाम सुठा लॻंदा आहिंन उनमें तां भाॼियूं विझी करे बेसण जी या बेसणी गुवांर तां नालो चयो न बेसण सां ही तमाम सुठी खट्टी पहिंजी सिंधी कढ़ी ठहंदी आह, उहो बि खाई करे तमाम मज़ो अची वेंदो आहे। तां हुन सां गॾ बूंदी वग़ैरह हुजे गॾ बूंदी खे नुक़्ता बि माण्हू चवंदा आहिनि त उन में विझी करे, मतिलब तां खाओ कढ़ी चांवरनि सां गॾ मिठी बूंदी त मज़ो, बिल्कुल डबल थी वेंदो तवां, गॾो-गॾ तां छाछ पीयो जीअं घणेई माण्हू हू सभिन जो पंहिंजो सवादु आहे नमकीन लस्सी, मिठी लस्सी, नमकीन छाछ हूंदी आ मिठी लस्सी पियो या शिकंजी बि को, को आणे थो त के माण्हू खे त को, को उहो बि पीयंदो आहे त सभिन जा पंहिंजा सवादु आहिनि उन हिसाब सां खाईंदा-पीयंदा आहिंन बाक़ी त सलाद हुजे ऐं हु हेल्थ वाइस सुठो थींदो आ मां स्प्राउट्स ठाहिंदी ठाहिदी आयां इन लाइ त हू खीरा, गजर इहो कटे करे ककड़ी सलाद में हू बि खाईंदी आहियां पर वरी सनी नथी थियां छाकाणि त वेठे जो कमु आहे त लैपटॉप खणी विहंदी आहियां त अजकल एक्टिविटीज़ घटि थी वयूं आहिनि त वज़न नथो घटि थे
त विर्त रखंदी कर न, विर्त रखंदी कर
विर्त सां वरी भुख छित्ती थी लॻे इहो विर्त सां हा पो डबल खाइण जी दिलि थी थे, तव्हां विर्त रखंदा आहियो तव्हांखे बि फ़ायदो थियो हुन सां
हा, मां विर्त रखंदो आहियां
अच्छा अच्छा, त पो शाम जो एकाणो कंदा हूंदा, हिकु चकर खाईंदा हूंदा
न मां एकाणे में बि भुॻड़ा खाईंदो आहियां
है ना
हा रुॻो भुॻड़ा तां छा खाईंदा, जेकॾहिं विर्तु रखंदा त
मां त पो वरी घीअ जा आलूअ जा परांठा वणंदा आहिनि, ॾहीअ सां मज़ो अची वेंदो आहे कोसा, कोसा हू खाईंदी आहियां पर उहो बल्कि डबल नुक़सान कंदो आहे, पर ज़बान चटोरी आहे त माण्हू छा कॾहिं चस्को चस्को, हु गानो ॿुधो अथव अबाणा फ़िल्म जो दाल छोला ढबल तू रखी आ सल तू खणी आ दल, दाल छोला ढबल, जहिं में आहे चटणी चश के वारी त चशके वारी चटणी खाए माण्हू ओ अंबड़ियूं ईंदियूं आहिनि ऐं बसर वारी, कुटे करे अगर तव्हां खाओ न, मस्त मज़ो अची वेंदो आ उन्हारे में, केरी
अच्छा मूंखे ॿुधायो मां सी तव्हांखे चटणी खारायां त कंहिंजी खाराईंदुमि
की चटणियूं त ज़ुदा ज़ुदा नमूननि जी
न, न तव्हां मुंहिंजे घर ईंदा त सोचियो ख़्यालु कयो त मां तव्हांखे कंहिंजी चटणी खाराईंदुमि
तव्हां ॿुधायो त ही त तव्हांजे मथां मुनस तव्हांजे मथां मुनस त आहे तव्हां पंहिंजी
न, न मूं त गुझारत चई न गुझारत भञो
अच्छा त, त अरा राजस्थान वारी काई चटणी हूंदी
मा तव्हांखे भुॻड़नि जी चटणी खाराईंदुमि
ओ अच्छा, अच्छा, अच्छा मा हथ जोड़िया भुॻडन, भुॻडे मल खे हाणे मा रखां थी मा भोगड़नि सां कक कक थी वयी आहियां ॿुधी, ॿुधी करे जय झूले लेलाल भुगड़ो मलजी
भूॻड़नि देवता जी जय